हैलो आवाज अचे थी?
हलो हा दीदी! आवाज़ अचे थी पई।
अचे थी वाह, हलो तव्हांजो बि कम शुरू थियो।
हा, तव्हांखे बि सही लॻियो सही आहे।
टाइम लॻंदो आहे थोड़ो पर वा थी वियो इहो सुठो।
हा, देर आए दुरुस्त,
देर आए दुरुस्त आया से सही आहे। हिन तेे ॾह मिनट सभिननि सां ॻाल्हाइणो थव, तव्हांखे अलाए छो वाट्सप ग्रुप में एड न कयो अथऊं अञा ताईं। कल मा वापस फोन कयो मान उनि खे
हा उहो ई वाट्सअप नंबर वरी मां न त हिक ॿार तव्हांखे आहे न मोकले ॾियां।
न- न, मां हुनखे जीअं तव्हां खो घुरायो न स्क्रीन शॉट! मां सिधो स्क्रीनशॉट ई मोकिलियोमांन। की वॉट्सअप चालू आ, त उहो हिकु नम्बर ग़लत! पया विझनि आख़िरी जो नव न पया विझन।
हा बसि हिन में अठ चारि बार जीरो आहिन पोइ टे ॿ ॿार नऊं पो सतों ओर नऊं आहिनि, हा।
हा मां वापसि मोकिलियो मान उन्हनि खे, पर हाणे ठीकु आ म तां अॼु एड करे वठनि न त त जेसी ऐं तव्हांसां ॿ ॼणनि सां ता ॻाल्हाऊं।
हा न त उहो ई आ न म
और ॿिए कंहिं जेसीं ताईं चयाई न की मूंखे लॻाओ त मां तव्हांखे नंबर मोक ले रखदमि पो तव्हां हुनखे लॻाए रखजो।
अच्छा अच्छा त उहो ई आ मां जीअं बि थियो पो मां तव्हांखे ॿुधाए ती छॾाऊं कि
हा हिन ते इहे ॾह मिनट पूरा करे रखो न इहा कॉल वेस्ट छो वञे।
हा न न सही आ हो त
हा इहे त न अञा त चांहि वाहि निपटी आ। और पार्थ कॉलेज बि वियो, इएं नाम त न वठ त बसि हुनखे नाश्तो वाश्तो ॾिनो आ, नाश्तो करे वियो आ। इते उथी वेंदा आहिनि जल्दी, उथी करे चांहि वांहिं पी करे वापसि सुम्हिया आहिनि।
बसि हे ई हाणे उथंदा हिननि खे मां चांहि नाश्तो ॾींदमि।
हा। त जेसीं ताईं हे सुम्हीं पिया आहिनि मुंहिंजो ॿियो कमु थी वेंदो, अॼु माई बि न ईंदी।
अॼु हिन्हनि जी बि तबियत ठीकु न हुई, सुबुह जो चईं बजे वेही करे उथिया त कंधे में ॾाढो सूर हुयनि।
ओ हो ईहा टेंशन आ खोड़।
पाण बि परेशान थियनि ता पो साथ में असां ॿई बि परेशान ता थियूं।
त ॾेखाए नथा अचनि।
बसि पो जेंट्स आलसी हूंदा आहिनि न, न ॾेखाईंदाइन न पाण खे।
ह्म्म
उहो ई तकलीफ़ सहन कंदा रहंदा आहिनि काफ़ी ॾींहंनि ताईं पो वेही करे पो बसि पाण बि परेशान थींदा आहिनि, घर वारा बि सोच चे सोचे परेशान थींदा रहिंदा आहिनि।
हा न पर ग़लति आ, ॾेखाइणो खपे हिकु बार।
छो कि तकलीफ़ वधी वञे पो सोचे करे माण्हू ॾेखारे तो त कहिड़े मतिलबु जो।
बसि उहा ई ॻाल्हि आ, मांखे बि खोड़ बार कंधे में सूर थींदो आ।
हिननि खे पो कंधे में पोहिते सूर आ, जे सीने वारो अॻि अॻिते वारो नाहे, पोहिते सूर आ कंधो जीअं खिसकजी वेंदो आ न ईअं।
सुम्हण में बि खोड़ बार हेठि अची वेंदो आ न।
न पर हे हले तो, विच में मांखे बि अठ पंद्रहं ॾींहं अॻु हुयो, मां खोड़ परेशान जीअं मांखे आसूं पिया अचनि ॾींहं राति जीअं हीअं।
अच्छा।
ख़ुदि अहिड़ी यानी परेशानी हुयमि, मां राति राति भर न पई सुम्हां मां ख़ुदि रात रात जो उथी उथी फेरा पई पावां, हो त आए ई सही पर त बि मतलब, हुयो।
हूं
मां छा बी ट्वेल जी गोरी खाधी, पर हाणे हे मञन नथा की बी ट्वेल जी गोरी खाई वठन, जीअं।
हा
छो कि बी ट्वेल जी कमी त, हर कंहिंखे हले ही ती।
अॼकल् त सभिन खे आहे, छो कि न खीर में उहा ताकत आ न ॾही में। केंमें उहा ताक़त नाहें, पेले माण्हुन जो कैमिकल तो हले, और ॿियो पहले छा माण्हूं खीर, ॾही इए शयूं, कुछ खोड़ श हिते हुते अॼकल, एक्स्ट्रा में मैदो वग़ैरह जेको वञे थो न त उनसां त दिक़त थेई अथी।
खाइड़ घट पसन्द कंदा आयूं असां ॿई, ॿार अॼकल जा खाइन ता पर असां उन जनरेशन जा आयूं न, त नथो वंणे
न -थो वणे सही ॻाल आ, और मैदो त बिल्कुल सूट नथो करे।
नथो करे।
हूं, और हाणे माखे त न होटल में रोटी खाएण जी बि इच्छा न थींदी आ।
असांखे बि न थींदी आ। आतवार जे ॾींअ बि अगर काथे वनूं न त, घर अची सेव टमाटर जी कढ़ी ठाए छॾूं, सिंधी कढ़ी
हा हा
पर, पनीर जी सब्जी नथी वणे।
पनीर जी सब्जी नथी वणे, पनीर कों हां भरजी वियो आ जीअं हाणे
मन, सफ़ा सच में, छोकीई हिक त सड़यल तेल यूस कंदा आइन
सही ॻाल आ।
उओई शय यानी, स्वाद बि और स्वास्थ बि ॿई एन ख़राब ता थेन
हूं
तॾी असां त पनीर जी सब्जी खे बि अवॉइड कंदा आयूं, न पैकिंग घुराएण पसंद कंदा आयूं और ना ही, खाई अचण पसंद कंदायूं।
बिल्कुल सई ॻाल आ, छा करो? काथे काथे पर, परहेज़ करो? खोड़ बार माणुन सां, ॿियन सां, ॿाहर वेंदा आयूं त खायणी पैंदी आ।
बस उहोई आ, ॿारन जे स्वाद जे लाय कभी खपदो आ, कॾी कॾी पाण बि भुल्ॼी वेंदा आयूं, कि घर जो उहोई ठातल खाई खाई बि थींदा आयूं, परेशान।
हा, न न सही ॻाल आ बिल्कुल, ॿई ॻाल्हियूं इन।
हूं
मिड़ई छा हाणे कुछ वणे नथो एतरो, मतलब हिकदम हो न थींदी आ कि न, हे शय खाइणी आ खोड़ वणे ती।
सही आ, ॿियो तांजो कम कीअं तो हले?
मांजी सई थो हले बढ़िया, मां ॿे नंबर सां मांजो हा, उहे ऑडर बि हा हलन ता मेन त फ्राइ डे से सैटर्ॾे मतलब हिक ॻाल्हि ती थे न, जातौं शुरू थ्यासे अञा ताईं हुते ई आयूं, हिन खो कीअं वधऊं न उह ॾिस, हिनखो कीअं वधऊं, त ॿार चएन था त आइटम वधाओ पर छा, हिक इंसान पुॼी सघे न सभ घर जो बि ॾिसणो आ सब
पो उंजी डिमांड बि त वधणी घुरजे न जीअं चोइस न, पो माण्हू पो अञा भटकजी न वञे?
ॿार, ॿार हीअं था चएन कि स्विगी ते बेस्ट सेलर जेके शयूं असां होॾे नथा रखूं, सभिन खां ज्यादा स्विगी ते बिरयानी ती विकामजे और बर्गर
बर्गर, मोमोस बि त आएन।
मोमोस रखिया आएन, पर फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक करे रखिया आएन, छो गर्मी जो टाइम आ। अगर मां ग्रेवी ठाए रखा और कोम्बो रख थोड़ा मलाई कोफ्ता विद टू लच्छा परांठा और, मशरूम मसाला न न शुरू कयो थोरो टाइम हिक ॿ ऑडर बि आया। पर छाहे, इयो हिनजो ऑडर ईंदो आ कॾी-कॾी त मां सोच जो हिनखे सर्दीन में स्पीड ॾींदासीं। छोकी ग्रेवी ठाहे रखो, पो अगर कम ई न अचे, बाक़ी ॿिया स्नैक्स त छा आहिन मां कुछ बि ठाहे न रख
असां बि इन पांजे घर जे लाइ असां बि कॾी-कॾी हीअं ग्रेवी ठाहे करे रखण पसंद कंदा आयूं जीअं बाज़ार जी चऊं ता न मार्केट जी न त न थी वणे पनीर जी सब्जी वगैरहा, त उनमें मिक्सवेज करे ठाहे छॾो या कुछ ऐड़ो। त असां थोड़ी ग्रेवी ठाहे डीप फ्रीज़ करे रख
या फिलहाल हिक त मलाई कोफ़्ते सां पो ॿ लच्छा परांठा हिक पनीर सां हिक मशरूम सां। और दाल मखनी इय चार कॉम्बो रखिया हुया त हाणे दाल मखनी में बि छा उहा जेकी साबुत उड़द थींदी आ, मां मान लो बॉइल करे रखा लेकिन मां ट्रे चार ॾींहं खां ज्यादा न रखे सघंदी आयां हुनखे।
न हुनमें बि फफूंदी उने बॉइल में बांस थी वेंदी आ।
त इन करे अ सोचियो, मेन कोर्स असां सर्दी में शुरू कंदासीं मेन कोर्स में हाणे सोया चाप वगैर सोचो आ हिकु ॿ शयूं, दाल मखनी
हा मेनस सोया चाप ॾाढी डिमांड में आ, सोया चाप वरी बि सही तव। हुम मेन कोर्स बि और स्नैक्स आइटम में बि उहो सही आ।
हा और पनीर पयो ई हूंदो आ स्नैक जे लाइ पनीर असांजे घर हूंदो ही हूंदो। त असां ईअं ता सोचूं जीअं पनीर जी ॿ ट्रे वैरायटी थी वई।
हम चीज़ जी सब्जी छो नथा सोचो दीदी उहा त ख़राब न थींदी।
हा पर ग्रेवी
चीज़ न ग्रेवी जी ग्रेवी त तव्हां अठन ॾींहंनि जी तव्हां ठाहे रखे सघदा आहियो न, बाक़ी जीअं तव्हां अगरि सो चयो त दाल मखनी, त चीज़ जी सब्जी कॾि बि ख़राबु न थींदी। चीज़ त हथो हथु कटे करे गरम ग्रेवी में ई विझणो आ न।
चईंदा आहिनि होटल जी ख़राब कोन थींदी आ, ओजीना मोटो विधलु हूंदो आ।
अच्छा।
ओजीना मोटो विझी करे तव्हां टहिकाओ न
हम्म।
त हुन शइ जी लाइफ वधी वेंदी आ। ख़राब न थींदी आ उहा शइ।
अच्छा अच्छा, हेअ हलदो आ न जेको कलर्स ते नाटक
हा
जेको हो, छंछरु आतवार राति जे टाइम त हा लाफ्टर शेफ् उहो उनमें आहे न हरपाल जेको हा हरप ऐं जेको शेफ हुयो न वॾो उ जापान वियो हुयो।
हम्म।
त हे छा ओजिनोमोटो बि हुतो जी पैदाइश आहे यानी, हे हुतो जो लूणु आहे हिकु तरीक़े सां।
हा, कोई चईंदो आ नुकसान वारो आहे न खाइणो खपे।
पो हरपाल वञी हुते हेंने रिसर्च करे आयो आ, वञी करे हुते ॾिसी आयो आ की भई हे ख़राबु आहे शइ क कीअं भई भारत में त चवनि था केमिकल आ।
हा।
त हुतो उहो डिक्लेअर करायो थई हो अजीनोमोटो भई ख़राब शे ना आहे, लूण आ भई, हिक तरीक़े जो।
हा, अजीनामोटो विझदा आहियूं न, त लूण घट विझदा आहियूं न।
हा, छोकी खारो हूंदो हा न।
खारो हूंदो आ थोङो, और हिनमें थोरी मिठास बि हूंदी आ। हाणे हिक ॻाल्ह आ मां पनीर चिली, मंचुरियन, जेके शयूं ठावां थी न
हा।
त हाणे मां हुनमें न, पेले मां नॉर्मल जीअं पाणं ठाहींदा आहियूं सभ हुनम सालन में पई ठांवां हाणे मां छा कयो आ, थोरी सी खंड्र विझदी आहियां।
अचछा, त पो, सोस न विजदा आहियो दीदी?
सॉस न विजदीआ, माखे सॉस जो फ़्लेवर न वणंदो आ।
अच्छा, जे खोड़ कस्टमरन खे लॻदो हूंदो न सॉस जी कमी आ? त जीअ, शक्कर त अलग फील थींदी आ न।
न चीनी सां पूरी ती थी वञे, माखे शुगर सॉस खों वधीक सही थी लॻे।
अच्छा।
चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और उजीना मोटो, नमक, काली मिर्च
और जीअं, ग्रेवी जे लाए ज़रा सो कॉर्नफ्लोर, ईअं मां कटोरी में ठायं रखदी आया। पो अध चमच जेतरी चीनी विझी रखदी आया।
अच्छा अच्छा।
हा जरा सी मिठास जे लाए, त हाणे घर र में सभ चईंदा आहिन परफेक्ट, रेडीमेड जीअं तो ठहे हाणे।
अच्छा।
और शुरू में दिक्क़त अचे पई हाणे धीरे धीरे धीरे धीरे छा, पनीर चिली, चाहे पटेटो चिली और मनचुरियन, हिनमें हाणे हथ बढ़िया ठही वियो आ।
अच्छा अच्छा।
हम्म। हाणे हुन ॾींहं मांखे, जीअं मांजी गुड़िया जी निणान आ
हांजी।
त हुंजी बेकरी तस, स्मुश नाम सां, हम्म। त हुन चईं। कि आंटी वींय नंढियूं प्लेटा ठाहे ॾींदव, मांखे फ्राइड राइस मंचुरियन।
हा
मां चयोमांस ठीक आ, ठाहे ॾींदम। ओ छा, वॾी वॾी किटीन जा ऑडर वठदी आ।
हम्म, हा तव्हां किटी पार्टियुन, जो बि ऑफर रखे सघदा आयो।
पर मां न रखदी आयां, छोकी मां सिर्फ़ स्विगी सां कनेक्ट आयां। त हाणे हुन चयईं कि आंटी मां वयम किटी में मांखे सेटअप करणो पइंदो आ टेबल हुते त हिक ॻाल आ, सभ आइटम खों वधीक मांजा बेस्ट सेलर रहया फ्राइड राइस मंचुरियन। तव्हांजा
अच्छा।
हां, कि जेके, तव्हां ठाहे ॾिनो मांखे
हा, हा या त तव्हां जीअं टाॅयप बि करे ता सघो न, रेस्टोरेंट में ईय किटी
चयईं पर मां चयो मांस, मां सिंधिन जे हिते टेबल सेट अप जे लाइ न हली सघदी आयां। छो कि पांजी उमर अनुसार और रिश्तेदारीअ अनुसार ऐं यंग जनरेशन भली करे असां नथा करे सघूं इये कम मां चयोमांस अदर कास्ट हूंदइ ॿियो कोई हूंदइ मां हलदीमांए। और सिंधी बि केर हे जेके हे न ठारायो तऊं सत्संग हॉल शिव पार्क कॉलोनी वारो हिनन जी नुहं वग़ैरह जेकी ही सभ सिंधी सिंधी हिय हितऊं जा। त हाणे मांजो वञण पो सुठो नथो लॻे न।